हेलो
जू
हँ तऽ आइ हमरा सबके टॉपिक छियै दशहरा
अच्छा अच्छा तऽ दशहरा परर हम बताबै छी कनि
हँ बताबू
तऽ हम ई बताबऽ चाहे छी दशहरा के बारे मे जे भारत के ने एगो धार्म नीक और सांस्कृतिक विविधाओं सब जे छैय ने देश के ओहिमे से एगो छैय दशहरा एतय मानल जाई छैय कि अनेक त्योहार हर वर्ष में मनायल जाय छैय और बहुत उल्लास के साथ मनायल जाय छैय इह सब मे से ने त्यौहार सबमे से एगो बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार लोकप्रिय त्यौहार जे छैय से छैय दशहरा ई जे छैय ने एकरा ना विजय दशमी जे होइ छैय ने सेहो कहल जाइ छैय ई पर्व जे होइ छैय से होय छैय बुराइ पर अच्छाई के जे जीत होइ छैय ने एकर प्रतीक छैय ई पर्व और हम ई कहऽ चाहब जे ई जे त्यौहार छैय ने से हर वर्ष आस न मास के ने शुकल पक्ष मे दशमी तिथि के मनायल जाइ छैय दश हरा जे छैय ने से केवल एगो धार्मिक दृश्य नहि छैय महत्वपूर्ण नहि छैय धार्मिक दृश्यस बल्कि जे छैय ने सामाजिक आ सांस्कृतिक दृश्य ओ बहुत महत्वपूर्ण छैय आब अहाँ हमरा बताबु किछो दशहरा के बारेमे
हाँ हम बताबै छी कहै छैय कि जे मतलब दशहरा के दिन जे कहल जाइ छैय कि मतलब भगवान श्री राम जे रहै रावणके वध के कऽ के आ ओकर मतलब धर्मके स्थापना कऽ केऽ ओहिके बाद साथ साथे माँ सीताके कवी लए कऽ एलै रहै बनवाससे ओर जे छैय माँ दुर्गा उएह दिन माँ दुर्गा महिषासुर के वध क के और विजय प्राप्त करलखिन हे उहे दिन ओर कहि सकै छीय जे दशरा जे छैय हमरा एक मतलब ई जे छैय पर्व हमरा प्रेरणा दै छैय ओहिके बाद जीवनमे चाहे कोनो भी प्रकारके कठिनाई किए नहि आबै छैय ओहिसे धर्म और सत्यके मतलब विजय होई छैय ओर एकर धार्मिक महत्व किछो बता किछो बताबय लेलए चाहै छी हम जे दशहराके जे छैय
हम बताउ हम ई कह महत्व के बारे मे ई कहचाब एकर अर्थ के बारे मे ई कहचाहब जे दशहरा जे छैय ने से दूगो शब्द से जुड़ल छैय बनल छैय एगो छैय त बस एगो छैय हरा ई दुनू मिल के बनल छैय दशहरा जेकर अर्थ जे होइ छैय से दस बुराई के अन्त होइ छैय दस गो बुराई के जे होइ छैय ओकर अन्त के कहल जाइ छैय दशहरा ई जे त्यौहार छैय ने ई अपना सबके सिखाबे छैय कि चाहे कतेको बुराई हेतै ना लेकिन अपना सबके शक्तिशाली होअके चाही ओर अन्तमे शक्तिशाली हेबय ने तऽ अन्तमे ने हमेशा सत्य ओर धर्मकेँ विजय होइत छैक कखनो भी असत्य केँ ओर हूँ हूँ बुराई केँ जीत नहि होइत छैक से भगवान श्री राम द्वारा रावण केँ जे वध भेल छलै ने ओकर स्मृति केँ तौर पर मनायल जाइत छै आब अहाँ हमरा बताबू किछो
हाँ आ कहि सकैत छी जे दशहरा जे छै हमरा आरके धार्मिक महत्व मतलब सबसे अत्यंत महत्व व्यापक छै जेकि हिन्दू धर्म के अनुसार भगवान से श्री राम जे छै ने चौदह वर्ष के बाद वनवास के दौरान जे छै रावण के मतलब रावण द्वारा माता सीताके अपहरण जे करलकै रावण जे माता सीताके अपहरण लकै रहय तऽ ओहि समयमे जे छै उ ओकरासे युद्ध कए क ओहिके बाद नौ दिन तक मतलब बहुत बड़ा युद्ध चललै रहय राम भगवान करलकै रहय रावण से युद्ध ओहिके बाद दसवा दिन जे छै भगवान श्रीराम रावण केँ वध क देलकै अन्तो अन्त तक ओहिके बाद फेर आइ के विजय के कारण कारण ये हमरा सब मतलब एकरा विजयादशमी भी कहल जाइत छै और कहि सकय छियै कि दोसर ओर जे छै ने शक्ति के उपासना करै के एक भक्त के लिए ई जे छै ई दिन जे छै माँ दुर्गा के विजय के प्रतीक मानल जाइ छै और मान्यता छै कि माँ दुर्गा जे छै नौ दिन तक युद्ध करै छै और दसमा दिन महिषासुर के महिषासुर नामक एक राक राक्षस छथिन जे ओकर वध कए कऽ ओहिके बाद फेर एकर मतलब नवरात्रिके समापन होइ छै जेकरा हम विजयादशमी के रूप पर्व के रूप मे मनायल जाय
बिलकुल बिलकुल ना सही कहलँउ आब हम अपनी बताब चाहब दशहरा केँ मना ओइके जे परम्परा जे होय छै ओकरा बारे मे दशहरा के ओ त्यौहार छै ने से भारत भारत मे जे छै ने से अलग अलग तरीकासँ मनायल जाइत छैक हम ई कह चाहब जे उत्तर भारत मे ने रामलीला जे होइ छै सेकर आयोजन कैल जाइत छै जाहिमे भगवान राम कें जीवन के मंच पर कथा के रूप मे बतायल जाय छै दसमी दिन जे छै ने न छे रावण के अ जे और की कहै छै कुम्भ करण के और मेघनाथ के पुतला जे होइत छै ओकरा जलायल जाइत छै ई जे दृश्य होइया ने से अत्यंत आकर्षक होइया की कहू हम अहाँके केँ हजार गो लोक सब श्रद्धालु सब ई देखै लए आबैत छथिन पूर्वी भारतमे एकर विशेष छैक विशेषकर पक्ष पश्चिम बंगाल जे ये अपन सबके ओहिमे उ जे छै जे दुर्गा पूजा केँ रूप मे मनायल जाइत ई जे होइ छै दुर्गा पूजा मे ई अन पूजा होइत छैक दस दिन और हुनकर बाद फेर माता कें विसर्जन कैल जाइत आ उहै हम ई कहू कि दक्षिण भारत मे तऽ ई त्यौहार के ने महिसा मैसूर दशहरा केँ रूपमे की कहै छै बहुत भव्य तरीकासँ जे यए से मनायल जाइया विशाल जुलूस आ सांस्कृतिक कार्यक्रम सब जे होइया सेहो सब मने मनायल जाय या सेहो सब आयोजित कयल जाइया और बहुत भव्य तरीका सँ मनायल जाइ या बहुत लोग बहुत भीड़ आ बहुत श्रद्धालु सब बहुत बहुत जादा मात्रामे आबैत छथिन आर एकर ह्म प्रेरणा और की कहै छै आइ खुशी के लाभ उठाबै छथिन आब आहाँ हमरा बताबू किछो
हँ हम बताबै छी जे कह कहै छै कि दुर्गा पूजा जे छै दशहरा जेकरा दशहैरो कहल जाय छै इ जे छै ने पश्चिम बंगाल मे मतलब पर्व जे छै ने दुर्गा पूजा केँ समापन गिरु में मनायल जाइत छै पशिचम बंगाल मतलब कोलकाता मै छै जेकि अ मतलब बहुत अच्छाँ बहुत बहुत अच्छा तरीकासँ ओतय मनायल जाइत छै ई पर्व दशहरा दसमीके मतलब दसमीके दिन जे छै माँ दुर्गाके मूर्तिके जे छै विसर्जन करल जाइ और महिला जे छै ने सिन्दूर क लैत छथिन माँ दुर्गा के और कहि सकैत छी कि ई कर्नाटक केँ मैसूर मे जे छैक दशहरा केँ विशेष विशेष रूपसँ प्रसिद्ध छैक जेकि ओ तौका भव्य शोभा यात्रा पर नि निकालै छै जेकि सजल मतलब सजल रहय छै हाथी घोड़ा सांस्कृतिक झाँकिया भी मतलब झाँकी भी ओतऽ से निकालल जाइत छैक और कहैत सकैत छियै तऽ हिमाचल प्रदेश केँ कुल्लू के मे भी मतलब दशहरा बहुते प्रसिद्ध छथि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होइत छै और हम बताबै छी कि राम रावण दहनकेँ महत्व की छैक दशहरा जे होइ छैक तऽ ओहिमे रावण दहनकेँ महत्व होइत छैक
बिलकुल
तऽ हँ तऽ ओहिमे होइत छै कि रावण जे छै मतलब रावण जी रहय रावण बहुत अत्यन्त मतलब विद्वान रहय पराक्रमी और शक्ति शक्तिशाली राजा मे से एक रहय मतलब ई रहै कि रावण केँ पास जे छै ने बहुत जदा अहंकारो भए गेल रहय आओर लेकिन जे छै ओकर अन्दर अहंकार क्रोध आओर मतलब बहुत प्रकारक बुराइ भी रहय वएह केँ दोषकेँ कारण जे छै ओकर अन्त भऽ गेल आओर कहि सकैत छियै जे रावणकेँ दस गो सिर रहय जेकि मनुष्य कें मतलब प्रमुख दोष में से एक आबैत छै ओकरा अन्दर की सब रहय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कार अन्याय हिंसा आओर छलकें प्रतीक मानल जाइत रहय रावणकें आओर रावण दहनकेँ सन्देश जे छै हमरा अपना हमरा सभकें भीतर ई बुराइके भी अन्त करैत छैक अहाँ किछो बाजू दशहराकेँ बारेमे हेलो हलो हेलो तऽ हम बाजै छी दशहरा केँ बारेमे कि कहि सकैत छियैक जेना न देखियो रावण जेओकरा लए